हेलो
नमस्कार मित्र
जी नमस्कार
सब ठीक छै ने बिलकुल हमरो सब ठीक छै तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करय चाहै छी हँ ओ विषय नाम छै विश्व महान पुस्तकालय ठीक छै कलिय हम दुनिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय सबक बारे में पढ़ि रहल छलहु
बिलकुल पुस्तकालय मानव सभ्यतााक के ज्ञानक सबसे महत्वपूर्ण भंडार मानल जाइत अछि
ह बिलकुल सच कहू त पुस्तकालय केवल पुस्तक रखबाक स्थान नह होइ त हँ
हँ इ ज्ञान संस्कृति इतिहास आ मानव अनुभव संगग्रहालय जका हो होइत छि
हमरा लगैत अछि जे प्राचीन कालक पुस्तकालय सब बहुत महत्वपूर्ण छल
बिलकुल प्राचीन अलेक्स एलेक्सेंड्रिया लाइब्रेरी ज्ञानक सभसँ प्रसिद्ध केन्द्र सभमेसँ एक छल
कलियम पलूजी ओहि पुस्तकालयमे हजारो हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहित छल
हँ दुनियाक विभिन्न भाग से विद्वान लोक ओतहि अध्ययन करबाक लेल आ बैत छलला
सच कहू त जखन ओ पुस्तक नष्ट भेल तखन मानव ज्ञानक बहुत क्षति भेल
बिलकुल कतेको महत्वपूर्ण ग्रन्थ सादाक लेल गायब गेल
हमरा लगैत अछि जे आधुनिक पुस्तकालय सभ तकनीकल कारण आओर विकसित भए गेल छथि
हँ आब डिजिटल पुस्तकालय लाखो पुस्तक से ऑनलाइन उपलब्ध करा रहल छथिन
कहलियए हम देख लियौ जे कतेको विद्यालयक पुस्तकालय बहुत विशाल छथि्षन
बिलकुल किछु पुस्तकालयमे कोड़ो पुस्तक दस्तावेज आ पण्डुलिपि संग रहहित अछि
हँ एकटा व्यक्ति पूरा जीवन पढ़ैत रहि जाय तखनो तब पुस्तक समाप्त नहि सकैत
हमरा लगैत अछि जे पुस्तकालय समाजक विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
बिलकुल शिक्षित समाजक निर्माणमे पुस्तकालय योगदान बहुत पैघ होइत अछि
काल्हि हम पढ़लियौ जे कतेको दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज पुस्तकालयमे सुरक्षित राखल गेल अछि
हँ एहि कारण इतिहासकार अ शोधकर्ता सब पुस्तकालय बहुत निर्भर रहैत अछि
सच कहू तऽ इंटरनेटक युगमे सेहो पुस्तकालय महत्व समाप्त नहि भेल अछि
बिलकुल पुस्तकालय आब डिजिटल संसाधनक माध्यम उपयोगी बनि रहल अछि
हमरा विश्वास छी जे भविष्यमे ज्ञानक प्रसारमे पुस्तकालय भूमिका ओर बढ़त
हँ तकनीकी आ ज्ञानक संग्गम पुस्तकालय से के नव सरू रूप प्रदान करत
बिलकुल सही कहलियै विश्वके महान पुस्तक काले मानव सभ्यता ज्ञान इतिहास संस्कृति विज्ञान साहित्य आ विचारक एहन अमूल्य भंडार छथि जाहिमे सदियो बौद्धिक सम्पदा सुरक्षित अछि आ जे भविष्यक पीढ़ी के सिखबा सोचबा प्रगृति करबाक प्रेरणा दैत छलैत
दुनिआके प्रसिद्ध गुफा सबक बारेमे एक रोचक कार्यक्रम देखलू
बिलकुल गुफा सब पृथ्वी सबसँ रहस्यमय प्राकृतिक संरचना सबमे से एक मानल जाय रहै
सच कहू तो हजारो वर्ष से गुफा मानव आ प्राकृतिक दोनो इतिहास सम्मेटने अछि
हँ प्राचीन मानव सब सेहो गुफा के अपन आश्रय स्थल रूप मे उपयोग करैत छलाह
हमरा लागैत अछि जे गुफा के भित्ती पर बनल चित्र बहुत महत्वपूर्ण छथि
से प्राचीन मानवक जीवन शैली जानकारी भेटत
काली हम पढ़लु जे किछु गुफा लाखो बर्ष पुरान छथि
हँ पानी आ चट्टानक प्राकृतिक प्रक्रिया सँ धीरे धीरे गुफा सब बनैत छथिन
सच कहू तो प्राकृतिक धैर्य आ शक्ति एहि संचार मे स्पष्ट देखल जा सकैत अछि
बिलकुल एकटा विशाल गुफा बनबामे हजारो या लाखो बर्ष लाख सकैत अछि
हमरा लागैत अछि जे के भीतरक वातावरण बहुत अलग होयइत
हँ अधिकांश गुफामे अन्धकार ठण्डका उच्च आदरता
काल्हि हम देखलहु जे कतेको गुफामे सुन्दर चूना पत्थरक सञ्चार बनल रहैत अछि
ह बिलकुल एस्टिक लाइट आ स्टिल माइट नामक संरचना गुफा प्रमुख आकर्षण होइ त अछि
सच कहू तऽ ई पृथ्वी कला जेका लागैत अछि
ह प्रकृति धीरे धीरे बूंद पानी के माध्यम माध्यम से रही आकृति सबक निर्माण करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे गुफामे कतेको दुर्बल जीव सेहो रहैत अछि
बिलकुल किछु जीव एहन छथि जे केवल गुफाक के अ अन्धकारमय वातावरण मे जीवित रहैत छथि
काली हम पढ़लु जे वैज्ञानिक सब गुफा मे प्राचीन जीवाश मे सेहो खोजैत अछि
हँ गुफा पृथ्वी के इतिहास महत्वपूर्ण प्रमाण सब सुरक्षित रखैत अछि
सच कहु तऽ गुफा एक प्रकार प्राकृतिक संग्रहालय जेका अछि
बिलकुल ओत गोवग इतिहास जीव विज्ञान पुरात्वक सबक जानकारी भेटैत अछि
हमरा विश्वास छी जे एखनो बहुत रास गुफा सब पूर्ण रूप से जल नहि गेल
हँ पृथ्वी कतेको भागमे एखनियो अनदेखल गुफा सबहक खोज जारी अछि
सही कहली गुफा सब केवल चट्टान खाली स्तर नहि बल्कि पृथ्वी भोग व इतिहास प्राचीन मानव सभ्यता दुर्बल जीव जन्तु प्राकृतिक कला आ अनगिनत वैज्ञानिक रहस्य सबक एहन असद खजाना छथि जाहिके मानव एखनो पूर्ण रूप से बुझि नहि सकल अछि।
बिलकुल करियियम डाक टिकट संग्रह करिया लोकसभा बारेमे एक लेख
बिलकुल डाक टिकट संग्रह करना दुनिया एक सभसँ पुरान आ रोचक शोक सभसँ एक मानल जाइत अछि।
लेल उपयोग होइत अछि।
मुदा वास्तवमे ई इतिहास संस्कृति आ कला के प्रतीक सेहो होइत अछि।
हमरा लगैत जे प्रत्येक डाकटिकट कोनो ने कोनो कहानी कहैत अछि।
कतेको टिकट महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना वैज्ञानिक उपलब्ध या महान व्यक्तित्व ओपर आधारित होइत अछि।
कलियम पहिलिय जे दुनिया के पहली डाक फिगर अठारह सो चालीस मे जारी कयल गेल उ चल
हँ ओकर नाम पिनी बलेके छल ओ ब्रिटेनमे जारी भेल छल।
सच कहू तऽ एक छोट टिकट अतेक ऐतिहासिक महत्व रखैत अछि ई आश्चर्यनेक अछि
बिलकुल एहि टिकट से आधुनिक डाक व्यवस्था को शुरुआत मान मनाल जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे टिकट संग्रह करबा से बहुत रास जानकारी भेटत
माध्यमसँ विभिन्न देश संस्कृति आ इतिहासक बारेमे सीखल जा सकैत अछि
कलि हम देखलियौ जे किछु दुर्लभ टिकट करोड़ो रुपआ मे बिकेत अछि
बलकुल किछु टिकट एतेक दुर्बल छथि जे संग्रह करता ओहि लेल बहुत पैघ तराशि देबा लेल तैयार रहैत अछि
सच कहू त ई शोक केबल मन मनोरञ्जन नहि बल्कि अध्ययनक विशेष सेहो अछि।
हँ टिकट सग्रह केफेली फेलिस्टल कहल जाइत अछि आ एहि गम्भीर शोध सेहो होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे डाक टिकट एक प्रकारक लघु कला कुर्ति होइत अछी
बिल्कुल बिल्कल बहुत टिक कट पर सुन्दर चित्र प्रतीक आ ऐतिहासिक दृश्य अङ्कित रहैत अछि
कलियम पलियो जे विभिन्न देश अपन पहचान दर्शाबऽ लेल विशेष शिकर जारी करै छथि
हँ राष्ट्रीय पर्व खेल प्रतिगिता वैज्ञानिक उपलब्धि आ सांस्कृतिक विरासतपर टिकट बनाओल जाइत छथि
सच कहू त डिजिटल युग मे टीकट उपयोग कम भए रह छै
बिलकुल मुदा सग्रहकर्ता लेल एकर महत तऽ एखनो बरारक अछि
हमरा विश्वास अछि जे भविष्यमे सेहो टिकट इतिहासक महत्वपूर्ण दस्तावेज रूपमे देखल जायत ह
हँ ई छोट छो कागज टुकड़ा अतीत महत्वपूर्ण कहानीसब सुरक्षित राखेत अछि
डाक टिकट केवल डाक सुधा साधन नहि बल्कि इतिहास संस्कृति कला विज्ञान संस्कृति आ मानव सभ्यताक विकास एहन लघु बताबैत छथि जाहिमे पूरा युवा कहानी समाहित रहैत अछि
कालियामे घड़ी के इतिहासक बारेमे पढ़ि रहल छलु आ बहुत रोचक जानकारी भेटल
बिलकुल समय मापन मानव सभ्यताक सबसँ महत्वपूर्ण उपलब्धि सबमे से एक आछि
सच कहू तऽ आइ हम एक घड़ी उपयोग करैत छी ओकर विकाश हजारो वर्षक परयास परिणाम अछि
हँ प्राचीन समयमे प्राचीन कालमे लोक सब सूर्यक स्थिति देखि समयक अनुमान लगाबैत छला
ह हमरा लगत अछि जे ओ समय मे समय मापन बहुत कठिन होयत
ह
कह काली आम पढ़लू जे मिस वेलियन सभ्यता समयमे अपन बहुत अग्रिण छल
हँ सभ्यता के लोग समय के व्यवस्थित करबाक प्रयास
सच कहू तऽ समय सही जानकारी बिना समाज विकास कठिन होयत
बिलकुल कृषि व्यापार यात्रा स
हमरा लगैत अछी जे पानी घड़ी सेहो उपयोग एकल जाइत अछि
हँ वाटर क्लॉक प्राचीन दुनियाक महत्वपूर्ण समय मापन यन्त्र छल
कहलियी हम देखलु जे बाद मे आंतरिक घड़ी के विकास भेल
बिलकुल मध्य काल में यात्री घड़ी सब चर्चा आ नगर में लगाावल जाय लागल ह
साँच कहु तऽ एहिसँ लोकसभ जीवनक अधिक व्यवस्थित गेल
हँ समयक सहि माापन से कार्य गतिविधि सब निर्धारित होइ लागल
हमरा लगैत अछि जे जे भी घड़ी कला घड़ी के आविष्कार सेहो कर च
बिलकुल एहि से सबय सदिखन व्यक्ति संग रह लागल
कहली हम देख पढ़लु जे आधुनिक घड़ी मे कच तकनीकी उपयोग होयइत इत अछि
हँ वारथ घड़ी बहुत सटीक
सच कहू तऽ आब स्मार्ट घड़ी सेहो बहुत लोकप्रिय भेल अछि
बिलकुल स्मार्ट घड़ी केवल समय नहि बल्कि स्वासथ्य आ संचार सं्बन्धी जानकारी सेहो प्रदान करैत अछि
हमरा विश्वास छी जे भविष्य मे घड़ी ओरा अधिक उत्पन्न बनत
उकरण सब लगातार बेहतर भए रहल छथि
साइकल य घड़ी मानव सभ बतक एहन महान आविष्कार अछि जाहि से समयक सही मापन सम्भव भेल समाज व्यवस्थित बनल विज्ञान आ औद्योगिक विकसित भेल आके आधुनिक के जीवनक आधार स्थापित सकल
बिलकुल कहलिय मानचित रहथ मैपके इतिहासक बारेमे पढ़ि रहल छलू
अ बिलकुल मानचित्र मानव सभ्यतााक सबसँ उपयोगी आविष्कार सबमे से एक मानल जाइत छै अछी
सच कहू तो आइ हम मोबाइल पर तुरन्त कोनो स्थान खोजी ले छी मुदा पहिने स्थिति बहुत अलग छल
हँ प्राचीन कालमे लोक सब दिशाे अनुमान प्राकृतिक संकेत सभक आधारपर लगबैत छललाह
हमरा लगैत अछि जे यात्रा करनेय लोकसभ लेल मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण रहल